हेलो
हँ की यै ठीक छी
हँ हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छी
ठीक छियै भऽ गेल खेनाइ पिनाइ सब
हँ अखने खेलियै हन खाना
अच्छा कीसभ बनल छलए
अरिकंचन कऽ सब्जी बनल छले भात बनल छले
अच्छा अरिकनचनके सब्जी अपने बनेने रहुँ
हँ हँ अपने बनेने छलियै
अच्छा केना कऽ बनेलियै
ओनाहि आरिकंचन कऽ काटि देलियै
हँ
आ ओहिमे बेसन सब छीट कऽ कचरी जेना छानि देलियै तेल म प्याज सब किछ हँ हँ हमरा लोढ़हा बनायल नहि आबिय हम ओनाहिए बनेलियै
तऽ साउसके कहबै न बना देतैथ
हँ से बना दै छथिन लेकिन हड़बड़ी मे बनेलियै तऽ ओनाहिए बना लेलियै
हँ लोरहा एक दिनमे होइ छै एक दिन बनाउ दोसर दिनमे तऽ नीक रहैत छै
हँ अहाँ क सब बनेलहुँं
हम रोटी बनेयने छी आलू सोयाबीनके सब्जी आओर एगो तिलकोर तरल कदीमा तरल या आम यऽ दूध यऽ
अच्छा
इएहस होलते तहन तऽ लहसुन प्याज देने हेबै कि ओहिना बनेलहुँ बिना लहसुन प्याजके
नहि नहि हम तऽ लहसुन प्याज दऽ क बनेने रहौं
नहि बहुत लोक खाइत छथिन तऽ दैत छैन तऽ नीक लगैत छै
हँ हमसभ दएके बनबै छी
तहन तऽ नीक बनल हइ आओर आमसभ सधि गेल नहि हमसभ तऽ नहि खाइ छी लहसुन प्याज लेकिन बनबै छी तरकार ई नीक रहै छै एरञ्चन गामके सब्जी
हू हू
तऽ भेटैत छै हमरा सभभके महग लेकिन आब बारिशमे अहाँके कनि गारन तारन मे सेहो भेटैत छै
हूं हं
आ पाइके भेटैत छै दस गो पत्ता चैगो पत्ता अहाँके दस रुपैआके दे
हँ तऽ हमरो हमरो घरे पर रोपने छलियै अरबी वाल्ला पत्ता नहि होइ छ
हँ
ओ है तऽ ओकरे काटि क बनतै
हँ गाम सबमे तऽ ओकरा अरिकोचके पता कहै छियै
हँ हँ
ह आ एम्हर हमसभ हमरा सभके बम्बइमे ओतय अहाँके अरबीके पत्ता कहै छी
हँ तऽ अर कोंच के जे पाात होइ छै ओ कनि कब कब होइ छै अरबी वालला जे होइ छै कब कब नहि होइ छै
अच्छा गाँवमे अरबी होइ छै
हँ हम गोहर पर गाछ रोपने छियै ने तऽ ओएह मे से कटने रह
अच्छा तखन तैँ नहि कबकब तहन नहि हैत ओ कब कब अरबीक के पप्ता नहि होइ छै कर कब आरि अरिकोसके पत्ता कब कब होइ छै
तें कचरी वाल्ला बनेलिये ओना तऽ ओ तऽ कब कब होइ छै ओकरा तऽ ओ लोरहे बनबे छै
अच्छा आमसभ सधि गेल की अछि गाछमे
आम कहाँ फड़ल छलए एहि साल
नहि फड़ल छै हँ एहिबेरा बहुत कम आम अहाँके फड़लै पोरका तते घिने लै जेबरा कम भेलै तहन ककरो ककरो बहुत लोकके फड़लो रहनि बहुत लोकके नहियो फड़लै
हँ पोड़का तऽ हमरो सबके बड फड़ल छलै मधुश्रावणी तक आम ओनाहिए छलै र
अच्छा
लेकिन एहिइ बेर बिल्कुल नहि फड़ल
कनिओ दूओ दसो गो पाँचो गो नहि फड़ल
नहि आम नहि फड़लै कटहर खूब फड़लै लेकिन आम एको गो नहि फड़लै
कटहर छलै ने
हँ कटहर खूब फरल छै
तऽ कटहर त आब पकैत हैत
हँ हँ कटहर पाकै छै
तहन तऽ नीक यए कटहर अपन कटहरके तऽ बस माछीके जे चटनी बनाउ फेर जहाँ कि पैघ होयत तऽ फेर तरकारीसभ बनबै बनाउ कोफ्ता बनाउ रङ्ग बिरङ्गके तकर बाद पाकि जायत तऽ को खाउ ओकर बआके आँठीके बआके सब्जी बनाउ
हँ आँटीे सब्जी तऽ हमरो नीक लागैया लेकिन पाकल हम नहि खाइत छी आ सब्जीमे फेर खाइ छी ह पाकल हमरा नहि नीक लागै
अच्छा बहुत लोक हमरो नहि नीक लगैए पाकलमे कण्ठेमे नूरिया जाइए लेकिन एगो खा हँ एगो खजबावला होइ छै जे ओ खाायमे नीक लगैत छै खजबाका को एगो नहि होइ छै कचर क ओ तऽ कनि सेहनतासँ खाइयो लेबै एतय अहाँके चालीस रुपैआ के एक दिन अनने रहौं ओते हमरा नीक नहि लागैय धियापुता दुआारे के पौआ लेलियै जे अपन ओसभ खाइ जेतै तऽ कचर कचर कऽ कऽनियै नीक लागत के हमसभ नहि खेल धिया पूता अपन खाइ जाइ ओ कनि खाइयो लेब आ ई तऽ लागत कण्ठेमे हमरा घेर लैय
हमरो साएह भऽ जाइया हमरा घरोमे नहि केओ खाइत छै एगो माए टा हमर खाइत छथिन आओर लोक सबके दऽ दै छियै अपन
ह हमरोसभ हमरासके ओतेक पाकल नहि नीक लगैए तरकारीसभ नीक लगैए आँटियओे नीक नीक लगैया हमरा सासुके पाकल बड़ नीक लगै छै हुनका तरकारियो नहि सहाैत छनि आ हुन क अथी सोहाइत छनि की कहै छै उ तरकारी तीमन किछो नहि खाली पकलिय तऽ हमरासभके धारबे नहि अहाँके परैए आ रोपनओ छी गाछ तऽ नहि फड़ैए हमरा सभकेँ नहि धारैय
हमरा सभ के तते फरलै हेन जे केओ लयो नहि जाय चाहैत छै उएह मे खस की रहै छै कलम
किन की जे केओ एहन सर कुटुम नहि होइया जे कटहल दैतै जे खूब खायतौ हमरा सभ के नैहरो मे कटहर नहि सासुरो मे कटहर नहि तऽ हमरा तऽ ओतेक तरकारी नीक लगैएा पाकल दुआर नहि सेहनता होइए लेकिन हमरा सउसुकेँ एतेक नीक लगै छनि जे ओ पा कहै छथिन आइ तक एगो सरो कुटुम्ब कटहर वाला नहि भेल जे दैतै आ अपने जे रोपने छियै गाछ विशाल सनक छै अहाँ के एगो मोछियो नहि दै छै
हँ हमरो गाँवमे नहि होइत छै लेकिन एतय बड्ड होइ छै
हा हमर साउस हमरो सभ के नहि धारैए गाछ अछि लेकिन नहि पड़ैए
बुझल रहिता तऽ हमहीँ पठा दैतहु
आब हम गाँव मे छी अहाँ ओतय छी तऽ ककरा जहिया भेट हयत आयब तभ हथी ह साल भरि पर जाइत छियै एहिबेर नहि गेलियै
हु
अहाँ सब ओम्हर मौसम केहन यए
हमरा सभ के तऽ बुझियौ एतेक पाइन दिन राति बरसैए जे आनन्दे आनन्द छै
ह हमरा सब के इम्हर तते गर्मी य जे जीना हराम के ल छै
नहि हमरा सभके एखन बड्ड हँ मारलहुँ बीचमे बड मारलहुँ अरोस बम्बई मे पानि के अहाँ के लेट भऽ गेलै तऽ लागै छलै जे बाप रे बाप प्राण छुटि जेतै रौदसँ लेकिन जहन भगवान बरसो लगल के तखन आ पंन्द्रहन दिन छै बंदे नै हो या पईन
हू हमरो सबके दुपहरमे कनि मनि भेल हन
अच्छा एतय की छै अहाँके भरै छै ने तऽ अखनसँ लऽ कऽ गणपति जे हेतै हम सेप्टम्बर तक अहाँके खूब बरसत आ गणपति जखन चलि जाइ छथिन तऽ पइनो के लऽ कऽ चलि जाइत छथिन
तऽ अहाँसभके तऽ उएहे पैन स साल भैर काजो हेत ने
हँ तैं पैन एतय जरूरी छै अहि वरा पैन अहाँके ले ट भेले तऽ सरकार सब क टेन्शन चिन्ता होइ छलनि जे पयन की हैत नहि हैत लेकिन पयन भेलै बडड़ सुन्दर अहाँके पन्द्रह दिनसँ एखन होइ छै जतय ततय अहाँ के बसेई सब मे बिरार सब मे अहाँ के घरे घरे पइनो सब छै सब के उम्हर बैरहो सब आबि गेल छी हमर सब ठिक ठाक छी
हू
उम्हर सुनै छियै जे घरे घरे पैन गेलै हँ सभ के भरि गेलनि हे
हँ निचला निचला इलाका हेतै ने तै पैन जमा भऽ गेल
हँ उम्हर बड पईन भेलै मतलब हमसभ हमरा एरियामे खाली पैन नहि अटकल फेर दादरो सभमे बहुत पानि छलै हमरोसभके कतहु कतहु भेलै लेकिन घरे घरे पानि नहि घुसलै
हँ
हु एखन तक तऽ मतलब आ मौसम बड्ड नीक यए एना रहत तऽ ठीके यऽ मौसम
अहाँ सब के तखन गर्मी नहि हेत एको रती नै
छै गर्मी कखनो कखनो क होइत छै जेनाकि रौद नहि उगैत छै तऽ रौदवला गर्मी नहि छै एगो रौद ऊवला जे गर्मी होई छै जेना लगै छै मिर्चाई देह में हसोइत देलकै से वाला नहि छै लेकिन मेघ झपल रहै छै बारिश होइत रहै छै तऽ एखन ठीक छै
हँ खाना कते बजे खायब हाँ और सब ठीक छै खाना कतेक बजे खायब अहाँ सब
खाइत छी साढ़े दस पौने हम तऽ ग्यारह बजे खाइत छी जखन सभटा काज ताज भऽ गेल धिया पुता सभ खा लेलेथ तहन पुरुख पात तहन मोगी मेहर के तऽ बुझले यऽ सब खा पी लेलक तऽ पाछा केऽ खाउ
हँ
तऽ ओहे सब खेथिन खेलखिन पिलखिन हे धिया पुता बंकी हेतौन हमु एगार बजे तक काज तात कऽ केऽ खेब सुतैत तऽ छी बारह एक बजे एहन सुतयके नहि छै आदते एतुका खराब छै
ह हमरो सबके ठंडा मौसम रहल तऽ नौए दस बजे सुइत रहलोउ नै जो गर्मी रहल तखन बारह एक बजे तक जगले रहलो
हाँ एतय कनि एतय तऽ जाड़ो नहि होई छै तऽ गा एके रंग तऽ उएह एक डेढ़ बजे बारह एक बजे सुतलहुँ खेबै एगारह बजे तक खाना बैन गेलै सभ खेलकै पिलकै हमहीँ टा बाँकी छियै कहलिए कनि सब खुशलो मंगल सभ सँ पूछि लै छिय अनि केना सभ खेलाथि पिलथि कि नहि
हू
सासुर में छिय कि नैहर में
नहि नहि हम सासुरेमे छी अखन
अच्छा तऽ स सब सभ बढ़िआँ छैथ ना
हँ हँ साउस सब सब ठीक छैतऽ
सभ खेलैथि-पिलैथि?
हँ एतय ओ सभ तऽ बहुत पहिलैइए खाए लेलखिन हम सभ एखन खेलियै हन कनि काल पहिले
अच्छा और नैहर नहि जाइत छी?
नहि, अखन कहाँ गेलहुँ हन आब जायब कनि दिनमे
हँ नैहर कि छै नैहरके कनि आनन्द और अलगे रहै छै, आजादी रहै छै।
हँ एतय तऽ घरेमे बन्द रहू ओतय गेलहुॅं तऽ कनी घुमलहुॅं-फिरलहुॅं
हँ हँ सुख-सुविधा होइ छै तहिसँ की लेकिन आजादी तऽ नैहरेमे भेटै छै।
हॅं कतबो सुख रहतै रहऽ तऽ घरेमे पड़त।
आ सभ कऽ ओरेबाक छै हमहूँ सभ रहलियै हमहूँ सभ केलियै आब तऽ अहाँ सबके बड गाममे सुख-सुविधा भऽ गेलैहे, पहिलुका कनियाॅं जकाँ थोड़े ने घोघ तानि कऽ गोति कऽ रहू, आब तऽ लोकके गाँवमे बड्ड आजादी छैकनियाॅं-मनिआंके। पहिले जकाँ नहि छै।
नहि से तऽ नहि छै ओनाहिए रहलहुँ, केओ कखनो कऽ आबि गेल तऽ बस माथा झपलहुँ।
हाँ से तऽ गामके कनी संस्कारो अलग छै। ओ तऽ करैयए पड़त। गाममे कनि संस्कार अलग भऽ जाइ छै, कनि घोघ तननाइ, इज्जत केनाइ लोकके गोर लगनाइ आशीर्वाद लेनाइ, ई सब तऽ गामके संस्कार छियैहे
हँ जे गाँंवके होइ छै तऽ गाँवमे करैए पड़तै
हँ करैए पड़तै लेकिन तैयो पहिलुका जकाँ पहिलुका कनियाॅं-मनिआँके जतेक होइ छै तते आब कनियाॅं-मनिआँके कनि आजादी छै।
ओते करतै तऽ आब